हे हेलो नमस्ते
नमस्कार जी नमस्ते बोले की जी मेरा सब नीक छै अहाँके की हाल चाल छै
हमरो सब हाल चाल नीक छै आओर बताै छियै घर के लोग कैसन बा छै के माता पिता भाई बहन सब लोग नीक छै
जी घर के सारा लोग नीक छै सब आपलोग के दुवई छै आ अपन बताउ ने अहाँके घर के सब लोकोग सब नीक छै ह
ह हमरो घर चली खाना पी हँ घर के ल परिवार लोको सब नीक छै आओर बताय छै खाना पीना हो गेल छै
जी नहि हमर तभी खाना पीना न भऽ गेल छै आ अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै
न न भए गेल छै बस नास्ता कर खैयली नास्ता मे भूजा सब खेयली छै नाास्ता खा ले
आ जी नहि अभी तऽ हम न खेले छी की अहाँके नाश्ता वा दुकानदार पैसा देवे छै क कि भूजा कचरी खाय ल
न न देै छै खुदसँ खाय छै
ओ खुदो से खाइ छी तऽ आहाँ रोज भूजा कचरी खाइ छी
नहि रोज नहि खाइ छी कबो कबो खाइ छी
जी रोज न खायल जाय बड़ा बेकार होखय छै बाड़ा बेकार होखय छै उसब न बनिया तेल मे न बनय छै
अ बात त रउआ सही कहतऽ नहि छ ओहिसँ पेट खराब हो जाइ छै
जी पेटो खराब हो जाइ छै आ बढ़िया तेल मे न बुनै छै सब ल कहै छै हम उ न उ न खाय छी रोज
आर र भूजा कभी खाइ र भूजा खइ छै कि नहि क
जी हमहुँ आजुए खैले छी भूजा लेकिन हम बताबै छी हम बड़ा कम खाइ छी हमरा तरफ बिजली आ गेल बाह
ओ आग गेल छै बहुत कतेक घंटा तऽ कटे छै बिजली
आजू तऽ मतलब मानू ने बारह बजे से नहि बारह बजे न एक दू दु बजे से कटले छै
हँ तऽ बहु जे बिजली कटल रहै छै
अभी आलै छै जी बड़ा देर हो गेल छै लेकिन उ ट्रांसफर बिना एक दू दू चार महिना मे एक बार हो जाइ छै
ओ
अ यहाँ पे शहर से यहाँ पे जानै छीयै यहाँ पे शहर से बढ़िआं रहै छै बिजली
ओ तऽ ठीके बात छै शहर से बढ़िआ रहै छै तऽ ठीके छै तोर ब कहइ छियै
बस इहे दिक्कत होइ छै
कहइ छै हँ कहि
बस बस इहे दिक्कत होइ छै कबो कभार कि मतलब क कट जाइ छै तऽ मत मतलब क बड़ा दिक्कत होइ छै मतलब कि न मरे केकर पास नहि के तऽ की करै आ नहि तऽ सबके नीके छै एगो बात बताउ आहा दुकान आहा दुकान पे रहै छी तऽ अहाँ के न बोलै छिय की
न काम मे लग जाइ छी तऽ बतियाइ छी रहु से
ओ तऽ तऽना बोलै छै कोनो
न न बोलै छिय सब जान सब जे लै सब समझए छिय स बोलै छ आओर ई हम करै छियै ना ओहिसे बात करै छियै तऽ कामो अलग काम ब्रेक ब्रेक सब सरियाइ छै
ह
आओर बताय छै आओर बारिशके असम्भावना हँ सब नीक छै बारिश के सम्भावना हो छै हमर इे बहुत तूफान आबै छै लगाता रात में बहुत जोर से बारिश बरसे छै
एना गरमले तऽ बड़ा छै अब देखू क्या होइ छै अ गरमैले छिय तऽ बारिश तऽ होबे करै छै
ब
हेलो हेलो बोलै छी आओर बताउ आओर सभ नीक छै
अ
हेलो आवाज नहि जाइ छै की हेलो जी आवाज न जाइ छै
न आब आवाज आय छै आओर बोली मौसम कैसन बनले छियै राउर साइड
जी मौसम तऽ लागै छै बड़ा गरमा गेल छै मौसम अब देखू ने की होइ छै हमरा तऽ लागे छै कि बरसात होइ अब पता न कि बरसात होइ छै कि नहि होइ छै अहाँके मौसम कैसन छै
हवा छै अन्धेरा छा आ गेल छै काला बादल छा गेल छै आओर जोर से हवा आधी तूफान आइ छै
नानुभल छै ओ भऽ गेल छै जानै छि काहे ओ भऽ गेल छै की कहल जाइ छै
क तइ न छै बोल छै हेलो हेलो अवाज आइ छै
जी आइ छै बोलै छी आ अन्हार हो गेल छै नु ओ कारण मतलब कि उ तरफ मौसम करले छै अहाँके तरफ
हँ तऽ बारिश भी ई जे मौसम होइ छै ने तऽ बारिश बारिश जरूर आय छै एते मौसम बनाय छै तऽ बारिश जरुर आइ छै ल तऽ बारिश जरूर आइ छै आज आ रात में जोर से बारिश भ सकै छै
आओर बताय छै बंगलोर मे घूम के आगे छै
जी हम तऽ बंगलोर खूब घूम घाम के आ गेल छी बड़ा नीक जगह छै कुछो कहू
ओ दिनमे गइ रहै छै बंगलोर
हम तऽ ज्यादा दिन न न गेल रहै छी बस कमे दिन मेनू आगेल रहै छी
काहे जल्दी आग रह छै
न मन करत रह रहे छी वहाँ पे वहाँ पे ना मन करत रहयके तय लय सोचले के चल चल चलै छै अपन गाँव जी अकेले गेल रहि छियै
ओ काहे आ गेलै तऽ गेले काहे कहि रहै छी आओर कहलौं दोस्त ना रहै छै
जी ना और सब तऽ दोस्त हमर न रहै छै
हेलो
हँ बोलही न
तऽ बताय छै कहिया रउआ आइ छै यहाँ रौआ सोमवार के आइ छै
जी आ जाइ छै अहाँ बोलाबै छी तऽ कैसे न आ
ह रातके रउआ सहि छै तऽ संग रहि जाइ छै दस
जी ठीक छै सबेरे ही आबै छी रौएतैको चिन्ता न करै छी हमे एकदम सवेरे उठ के अहीं के पास आय छी
काम रौउर हो गेल छै
जी हो गेल छै न हो गेल छै अभी कहाँसँ काम भेल छै ओ दिन तऽ अयले रहली तर ना भेल रह
सोमवारके आइ छै काम भऽ जाइ छै हम करबा दै छी काम रउड़
शुक्रवार के छुट्टी ले लेल जाइ छी
हँ ठीक छै हाफ टाइम के छुट्टी ले ले एक बजलय दू बजलय रहुड़े साथ रहम छै
बात करै छी न सुनू न र‌उरा कि करम छुटी लेब हाफ टाइम मतलब आधा टाइम सवेरे से लेके कर ले मरा छुट्टी ल लबै छै
राजमे रोजी करना होै छै जायमे
रहै छै साम‌ में चल जाइ छै रातिमे आ चारि बजे आठ नौ बज जाइ छै अरे व काम न हो जाइ छै बैंक के काम न हो जाइ छै बैंक के काम मे दिक्कत हो जाय छै
जी ई त बात अहाँ सही बोलले छियै
तऽ दीही मे आइ छै बैंक भी काम हो जाइ छै आओर भी काम जे बचे छै ओ भी हो जाइ छै
जी ई तऽ बात सही बोलै छी अहाँ
तऽ बैंक खोलवाय छियै कि नाय खोलवाय छियै
जी न अभी ना खुलवले छी उ बोलेयले छै सोमवार के दिन परसो सोमवार के दिन जाय छियै तऽ पता करै छी खुले कि ना खुलले खुल जा तऽ ठीके छै आ ना खुलले त देखल जाय की होइ छै
आरे कहै छै र‌उवा दस बजे में भ जाय छै ते काम बचैय
जी ई तऽ बात सही है
ह छै छै कहइ छै छुी करै छै
जी
आओर बताय छै तब लाली
हँ सब ठीक छै अहाँके पढ़ाई लिखाई सब ठीक छै
अब कि सब बढ़िया छै
ठीक छै तऽ
आओर बताय छै कोचिंगो बन्द हो गेल छै
कोचिंग उचिंग बंन्द हो गेल छै अपन ख्याल रखे छी ठीक अहाँ अपन ख्याल रखब हँ आ पिताजी माँ के पिताजी आ माताजी अहाँके सब नीक छै
हँ सब ठीक छै सब नीक छै लोक सब तबियत ठीक छै आओर खाना पीना भी नीक हो गेल छै ठीक रउआ बात करके नीक लागै छै फिर काल बात करै छी जाइ छै घरे छै ठीके घरे जाइ छै